हेलो हँ हेलो मेरा आवाज जा रहा है हँ आ रहलै
बोलियए की कए रहलीयै
अभी तऽ कुछो नहि करै छी अपने बतइए
हमर अवाज जाय है अपनेके
हँ आबाज जाय रहल
अभी कुछो नहि करैय छीयै अपनए बतैये
नै इ मोबाइल मतलब चलेने न हइ जादा
आ मे हनका अहाँके टासक पूरा होइ गेल
हँ हमर टास्क बहुत पहिलए पूरा रहै
हँ ऐसन होलै मतलब बहुते बेड़ जैसे अपने अपने मैसेज कयने रही हमे त अपनेके बहुत पहिलए मैसेज करने रहियै
प्रणाम गुरु
हम ने गुरूप मे मैसेज करए लिए ने एकोटा नइ पेमेंट अहाक आयल हेलो काइट नए दे हेलो